हेलो।
हँ, प्रणाम दीदी।
हँ प्रणाम प्रणाम बहन, की हाल चाल छै?
सबे ठीक। कते दिन बाद गाम के ऐले रही, शहर कनेक बदलि गेल। अछि मुदा गामा वहि अछि।
हँ सही कहलियो बहिन शहर त चमकी रहल ला छी। मॉल, सिनेमा, मेट्रो मुदा हमर गाम मे अबो कच्ची सड़क राती में अन्हार होवे छै। आ स्कुल मे मास्टर नही छै विकास कतय अछि।
हँ दीदी, आजादी के पचहत्तर साल भए गेलै। मुदा गाँव के हालत देखू बरसात मे घुटना भरि पानी, कीचड़, बूढ़ा, पुरान गर्भवती महिला कैसे अस्पताल ल जयबाक होइत छैक त जान पर बनि जाइत छै।
जेना सड़क त सबसे पैघ समस्या छै। पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लागल अछि। पाँच सालसँ मुदा सड़क नहि बनल। ठेकेदार आधा पाई खा गेल आधा नेता खा गेल।
हुं। बिजली के हालत देखू दिनमे चार घंटा आबै छै। ओहो वोल्टेज गरम प पंखा गर्मीके नही चलै छै। बच्चाके पढ़ाइ चौपट इन्वर्टरवलाके चाँदी, गरीबके दुर्गति।
हँ जेना हमर समय मे लालटेन युग छलै। आब वही अछि, सोलर लाइट लगले छले पंचायत मे छे महीना मे खराब भ गेल ओ, कियो ठीक करय वला नहि।
हँ। पानी के समस्या सेहो गंभीर चापाकल सुखा गेल। गामके एकठ्ठा टंकी छै ओहो दिनमे एक घण्टा। महिला सब दो कोस दूर माथ पर घैला घैला अनैत अछि।
हं आ जे पानी आबैत अछि, सेहो दूषित आरसेनीक। आयरन भरल रहे छै ओकरा पीबी पीबी के लोको के पेट के बीमारी भ जाइ छै आ चमड़ा के रोग भए रहल छै। आरो लगाबे के पाय ककरा लग छै?
हुं सकूल के हालतो देखे क एकरो बाइल के मन करैत अछि। भवन जंजर छत टपकैत। पाँच क्लास लेल मास्टर ओहो हफ्ता हप्ता मे तीन दिन, मिडडे मीलमें कीड़ा वला चाउर
तहि लेल त लोक शहर भागी रहल अछि, गाममे पढ़ाइ नही, इलाज भी ब मुश्किल सेहो होइ छै।
हुं। अस्पताल के नाम नाम पर त पी एच सी आ छै, दस दस किलोमीटर दूर ओ डॉक्टर नही, दवाई नही, सुई दवाई लेल शहर जाउ, रास्ता में कतेको गर्भवती महिला के जान चली गेल।
वह सहिये ना, आशा दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिचारी की करत, ओकरा चार हजार रुपा महीना भेटय छै ओहि मे सब काज, टीका पोषण जाँच सब करे के पड़ै छै। आ साइकिलसं गाम गाम घूमेैत अछि।
रोजगार, हँ दीदी गीता रोजगार के कियो नाम नहि खेती पे फायदा नहि। खाद बीआ डीजल महग फसल सही दाम नहि, किसान कर्ज मे डूबी के आत्महत्या रहल छी।
हँ मनरेगा के काम भेटैत छै। सौ दिना ओहो ढ़ाइ सौ रुपैआ देनिक ओहिमे परिवार केना चलत आ पेमेन्ट छओ महीना पर आबैत अछि मजदूर के मजदूरीक के फायदा उठाबैत सााची हेलो।
हँ।
सुनै छियै अहां।
हँ से ब गाँव के धो क के धन्धा किछु नहि। अगर छोट मोट कारखाना खुली जैतै त लोग गाँंव के भेटि जेतै पलायन रुकि जेतै। हं
हँ जेना देखू ने बैंक सहकारी समिति सब कागज पर अछि। लोन लेल जाउ त हजार कागज, गारंटी टी माँंगैत छै, गरीब के केओ गारंटी न लेता छी।
हँ सुन।
त महाजनसे पाँच प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेैत अछि।
हँ, इन्टरनेट मोबाइल टावर सेहो ठीकसँ नहि अछि। ऑनलाइन फार्म भरबक होइत छै, पाँच किलोमीटर दूर बाजार जाउ। डिजिटल इंडिया के बात होयत अछि मुद्दा नेटवर्क नहि।
हां जेना सफाई के कियो व्यवस्था नाहि। नाली जाम छै, कचरा के ढेर छै, स्वच्छ भारत के बोर्ड लागल अछि, मुद्दा शौचालय मे पानी नहि अछि। लोक फेर सँ खेतमे जाएत एछ।
तखन दीदी गाँवके विकास केना हेतै। सरकार योजना तऽ बड़ बनबैत छी।
देखु पहिल बात सुनू बहिन हमरा आरके अहाँके हम्मे बजै छियै, अहाँ हमर गप तऽ सुनू। सड़क, बिजली, पानी ई तीन चीज बुनियादी अछि जखन तक की नहि हेतै, केओ विकास नहि हेतै, सड़क हेतै। डाॅक्टर, मास्टर गाम आबै आ बिजली हेतै तऽ उ धोग लागल।
हां दीदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सौभाग्य योजना जल जीवन मिशन सब योजना अछि मुद्दा जमीन पर उतरैत नाहि छी, भ्रष्टाचार खा जाय छी।
हां एहि लेल जेना पंचायत के मजबूत करय पड़त। मुखिया, सरपंच के जवाबदेही तय करै पड़त ग्राम सभा मे ना हर फैसला पर चर्चा हो आ सोशल ऑडिट हो जे काम भेलै से जनता देखै।
दोसर शिक्षा आ स्वस्थ्य इसकुल मे शिक्षक के बहाली हो, ट्रेनिंग हो, बच्चाके कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाउ। पी एच सी के डाॅक्टर, नर्स दवाई चौ बीस घण्टा उपलब्ध हो, डेली मेडिसिन शुरू करू।
आ तेसर बहिन सुनू जेना रोजगार छै। आ गाम मे जे चीज उत्पादन होएत अछि, माखाना मखाना, आम, ली ची मधुबनी पेन्टिंग ओकरा प्रोसेसिंग यूनिट गामेमे लगाउ। आ किसान के पीब एफ पी ओ बनाउ, सीधा बजार से जोड़ु।
हां सही कहता। वन डिजिट, वन प्रोडे प्रोजेक्ट योजना के सही से लागू करू, हमर सहरसा के मखाना, भागलपुर के सिल्क, मधुबनी के पेंटिंग एकरा ब्राण्ड बनाउ, एक्सपर्ट करू।
आ चारिम जेना खेती के आधुनीकरण, ड्रिप सिंचाई, खेती जैविक खेती या सोलर पम्प पे सब्सिडी दियौ। किसान के मोबाइल पर भाव मिलै छै, मिलतै तऽ मौसम के जानकारी दियौ। आ कृषि विज्ञान केन्द्र के सक्रिय करू।
पाचम महिलाके सशक्तिकरण, जीविका, समूह महिला समाख्या के मजबूत करू। सिलाई, बु ब्यूटी बुटी पार्लर अचार, पापड़, मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियौ, बैंक से लोन दियौ।
आ जेना युवा के स्किल डेवलपमेंट आई टी आई, कौशल विकास केन्द्र गाम-गाम मे खोल देउ। आ पलम्बर के, इलेक्ट्रिशियन के, मोबाएल रिपेयरिंग के कम्प्यूटर सिखाउ। और डिग्री सँ बेसी स्किल के माँग छै।
हूँ। सातम डिजिटल कनेक्टिविटी हर पंचायत के ऑप्टिकल फ फ फ्री वाइ फाइ सी सी एस सी सेन्टर सक्रिय करू। किसान छात्र महिला सबके डिजिटल छा साक्षर बनाउ।
हँ आओर जेना पर्यावरण के गाम मे पोखरी इनारके जीर्णोदान करू। आर गाछ लगाउ जल संरक्षण करू प्लास्टिक मुक्त गाम। बनाउ भोज अ गोबर गैस प्लान्ट लगाउ खादो भेटत आ गैसो भेटत।
हँ। सांस्कृतिक के संरक्षण मैथिली भाषा लोकगीत क्षमा सामा चकेबा, मधुबनी पेन्टिंग बढ़ावा दियू। टूरिज्म की विकास करू। लोक के न अपन गाँव के गर्व हो।
आ सभसँ जरूरी बात छैय जनताके जागरूकता। अपन अधिकार लेल लड़ू। भोट सोची समझी के दियू आ काम नही करे वाला मुखिया के अगिला बेर हराउ, आर टी आइ सँ सवाल पूछू।
हँ दीदी सरकारके सङ्ग सङ्ग हमरो सभके बदलाइ करय पड़त। गाम के गड़ी गाड़ी सड़क सफाई खुद करू। भेदभाव जाति पाति खतम करू, बेटी बेटाके फरक नहि करू।
हँ जेना प्रवासी बिहारी के सेहो रोल छैय एक जे बाहर कमा रहल छथि से गाममे स्कुल लाइब्रेरी पता लेल दान देतू आ अपन अनुभव गामके युवाके सङ्ग शेयर करथू।
हम सपना देखै छी दीदी हमर गाम के चौबीस घण्टा बिजली पक्की सड़क साफ पानि, बढ़िआ सकूल अस्पताल, हर हाथमे काम किसान खुशहाल, महिला सुरक्षित, बच्चा शिक्षित
जेना ई सपना जरूर पूरा होतै बहन। सभके साथ, सभके विकास आ सभके विश्वास जखन गाम बढ़त तखन देश बढ़त आ गामके आत्मा छैय ओकरा जगाबैके पड़त।
चलू दीदी आइयेसँ शुरू करिते छी, पहिने अपन टोल नाली साफ करब। फेर मुखिया जी के योजना के हिसाब मांगब, एक एक कदमसँ मंजिल भेटत।
बिलकुल कोशिश करैवलाके हार नहि होइत। गाम के विकास हमरा सबके हाथ मे छैय, चलू राम-राम।
राम राम दीदी राम राम, हँ ठीक छैय।